ह फाल छी
ठीक छै अहाँके की हाल छै।
सब ठीक छै।
तब आब की करै छी।
सुना बैठल छी।
ओ।
कग छान म अ छिका।
हँ अभिये तऽ अयली हँ।
गर्मी लागैत छै।
हँ गर्मी तऽ छै गछआनीीमे नहि गर्मी लागै छै ओतेक हम तऽ पेड़पे चढ़ि गेलियै चढ़ि गेलि रहलियै इएह लागि हमरा गरमी लागय पटै।
पेड़ पे चढ़ जाै।
थोड़ा बहुत, लेकिन हम गिरल छीिकै बार पेड़ पर से। जब चरैत छी तब गिरै छी।
ख मजा आल छी ने।
हँ ओ जादा ऊपर नहि तयका ऊपर चढ़ रहलियै ओकर बाद झुलेलियौ तऽ बहुत बड़का आम पाकलमे पाकल गिर
ह। आओर बितावल छै।
सब ठीक छै, तब की खाना भेलक हे?
हँ।
खाना की भेल ह खा
खाना खाइ छी आदम दाल भात खाइ छी आलू चप खा छी।
ह।
नहि काक खाइ छी, खा लेली खाना?
हँ हम खा लेली, हमहूँ तऽ चावल -दालि, भुजिया -सब्जी इएहसभ खयली।
आओर बताउ छै।
सभ ठीक छै, अहाँ बतैयो?
एक।
गर्मी लगै छै?
बहुत गर्मी छै, अभी तऽ थोड़ा देर पहिले नेहा के, आय छै तऽ अभी ओतना नाइके लागै छै। पर गर्मी थी।
गर्म तऽ आ
बारिश नहि खियौ कै। की, बारिश होके खतम हो जाए। ठण्डा कम, गर्मी कम, क दै छै।
ह।
आओर बताओल छै?
ह सभ ठीक छै, दू दिन पहिले आँधिओ आयल रहलक, तऽ ओहो आँधिए आ कऽ रहहि गेल।
हू।
मौसम ठण्ढा रहै छै ने, तऽ नीक लगै छै।
हू। आओर सब कॉलेके के कुछ
कॉलेजके की कहियो, अभी तऽ कोनो नोटिसफिकेशन नहि आयल हँ, कॉलेजसँ, अहाँके आयल हे की?
आ कइ आठआ क धोके वला। ओ भी न भेल।
ह्म। आना दू महीना भऽ गेल होतै की? अथि एक्जाम देल।
हँ अ दू महि न हो गेल रहै छै। दू महीना न गेल भैय बियाह दू महीना अभी टाइम अभी दिय, कले परसो दू महीना हो जाइ, दो तीन दिन मे।
ह्म। दखियो। कहिआ रिजल्ट निकलल हइ।
ह महिना के लास्टमे निकलिये जाइ, अगले महीना के लास्ट मे।
हूँ देखियौ ने केतना नम्बर आबै छैय अहां के।
हूँ कोन चीज कोन चीज तो लागू कर देल छैय परेशानी टेंशन हो गेल छैय।
कथी लागू हमरा ते नै क की लागू भेलै?
एस जी पी देखली छी, कि कैसे लागू करै, ताकि एस जी पी साथ रहै तभी आगे जा सकते
हँ से बात तऽ छैय।
हूँ। जे कहै छैय।
आ और सभ बतैयौ।
और सब ठीक ये अपने बताई। आम की आम की खट मिट्ठी खाई छी कि ना।
आमके हँ खाइ छी हम त त नहि पहिले तऽ हम छुयेत नै रहलियै आब हम तऽ कनिटा खा लैत छी नीके लागै छैय अहाँके केना लगै छैय।
हँ बहुत नीक लागै छैय आमके खट मिट्ठी।
बापरे गछआनीमे तऽ अभी हवा उवा बहे पंखा के हवा ते ठीके है अहाँके बनाबे आबै छैय की।
हूँ।
हूँ अहाँ कैसे बनाबै छीय।
अहाँ बतनावल छैय कि रिफाइन रख देल छैय ना। अब पछफोरना जो कहल छैय ने पचफोरना मिर्चा हलका मिर्चा और ई क्या कहै छैय। की उ जोखले तेजपत्ता इसलि फोरन दे देबल छैय आ ओहिमे काक आम काटल डाक देवल छैय आ ओकर चला देवल छै ओहिमे से। थोड़ा सा घी डालैके डाल दे किना तना अ तऽ घीए मे बनाबे के छैय तऽ घीय मे बनाल छैय। और ओकर उपर से चीनी आ कलर उलर डाल दै छैय थोड़ा सा जीरा मरीच थोड़ा लाल मिर्चा ई सब डाल के बना दे बड़ी नीक बनै छैय।
हूं। मचछी बनावै छैय।
अहाँ मिर्चाइके सब्जी हरा मिर्चाइके सब्जी बना लैत छी आ ई काइल रे आम कच्चा आम र किये
हँ।
अई मतलब कि हरा मिर्चा नै रहैत छैय ओकरे लम्बे लम्बे मतलब कि हल्का सा फाड़ के आ फेर ओहिमे कच्चा आम रख के बनैत छैय। कैसे न कैसे नै तऽ अचार तऽ बनबे करैत छैय सब्जियो बनैत छैय। हम एमी बर खा ली। कहिओ नहिल ल
न ओ से त नी बनाय छै।
ओमें अदौरी रखा लय मतलब कि ओकरा ई क्या मिरचाई के सब्जी एगो।
ह पैस ने लाग छै।
नीक लागै छलै ओहिमे आरो आमके एक दू गो फड़ा आमके काटि कऽ ओ तऽ हल्का हल्का ख आ सा सरसो सरसो एक र रखाय छै उमे मसाला
ओ न खल खत गला
आ सिकोराके मेथौड़ नहि रहै छै।
हू ह मिथी चल।
हां अच्छे रख खैत
तऽ बैगन के सब्जी बड़ी टेस्टी लागल ए।
हां बैगनमे फड़य के नै।
हां। और बोलै छै। आम के अचार बनल छै। ईहो की
आमके तऽ अचार बनै छै बन मतलब कि बनैत कथी छै बनिए गेल हय।
हमर दादी बनाबै छै। तीन
बहुत बहुत बनै छै न।
आम के अचार, चटनी चटनियों तऽ बनै छै घीस घीस के आ अथी आम के घीस के चटनियो बनत आ उहाँ आ अपने के कैसन लागै छै ओ। हरा मतलब की मिर्च चनी रहे छै अचार वाला बड़का
हां ललका हां। हां ओकरो अचार लगाबै छै मामा मम्मी
हूं।
चार लगाबे छै उ ओकरा मे उ मिर्चा अच्छा न लागे छै अचार के ओकर मतलब मसाला भी उतना अच्छा न लागे छै फिर भी मतलब ठीक लागै छै कभी कभी। पर उतना खास जितना आम के लागे छै न उ न लागलै।
छै।
आम के खतिर रहलै यै उ ना रहलै नै ओय से
हम जे कहलिए हम तऽ ई पाँच छ साल से आमके अचार खायले ने रहलियै कोनो अँचार नै खाली बाहरके आ एमकी बार हम खैयलीए फेर से हम एते अचार खाय रहली ने पहिले
हां।
हुं बीचमे हमरा डॉक्टर मना कर देला रहला इ लागी हम नै खाइत रहली लेकिन एमकी खयली हमरा निमन लागले अहाँके कैसन लागल आम के अचार।
अच्छा लागै छै दाल भात भुजिया मे।
हां।
आम अी मम्मी एम की अभी अचार लगली छै केरा केरा ईहो कल अमरा आमरा।
हँ आमरकके अँचार हमरा बड्ड नीक लगै छै। आ आँवले जैसन रहै छै जकर फाँक दू फाँक करकेऽ आमराके यहाँ अँचाउर बनै छै ने जे।
न बोल बोल
जे मतलब कि ओ पूरा खायब ने तै क रहिे जाइ ओ चढ़ा उव के।
ह हँ हँ त्रिपत हँ। उ य हमरा आ आर तऽ ओ मम्मी बनाय छै पता कर छी डाल दाल के ओमेी करै ल परवल शिमला मिर्च डाल के बनाइ छै। पूरा मिक्स वाला बनाय छै पूरा अभी तेल मे रखल गेले छ केला।
ठीक छै हम अहाँके देख साधारमे।
ठीक छै।